दिलो,
हँ ठीक
हेलो।
हेलो।
हेलो।
हेलो।
हेलो।
आवाज तऽ आबैया अहाँके।
हँ आबैया खाना पीना बनि गेल।
हँ बनि गेल हेलो हँ हँ बनि गेल
हुं कीसभ बनल हन
बैगन आओर आँठी अदौड़ीके तरकारी
की सब बनल हन।
बैगनके सब्जी रोटी। तरकारी रोटी।
त बड़ स्वदगर हेयत।
हूं। हँ।
हमहूँ तऽ उएह बनेलहुँ हेँ बैगन आ मटर पनीर बैगनक‌अ भुजिया बड़ टेस्टी ये खाना। हूं। हं।
आहां खेलौ।
बच्चा सब कहे छला हन जे पनीर में तन्दूरी रोटी रहतै तऽ नीक रहे
हूँ।
गहूमक सोहारी की बना लेलहुँ हन। कहलिए की बच्चा सबके जे गाम घरमे जेहा भेटे छै सएह ने बनेबो।
हँ। हं। अहां खेलहुँ खाना।
कुरुख -पात सब खेलैन
आवाज नहि जाइ
पुरुख पात सब खेलैत कि
हँ हॅं खेलखिन। हूँ।
पुरुख पात सब खेलखिन।
हँ हँ खेलकीन।
हूं।
हुं।
ससुर सब खेलैत सोस सब
हूँ।
अच्छा आब अपने खाइ छि।
हँ हँ।
अच्छा मेघो लागल य
मेघ कनिकऽ लागल य। हे यै पानि हाट ताठ नै लागैए। हँ, भेल छलै, एखन नहि होइत छै दू तीन दिन सं।
हुं। त कहियौ आर सब।
और सब ठीक हँ हं लाइन य।
लाइन ये हमरा सबके।
अहाँके साउस के कीसभ खाना नीक लागैए।
जास्त जा
अहाँके साउसके की सब खाना नीक लागैये।
आ हमर बग
हमर साउस के तऽ भटा अदौरी खटगर से अमिल द के बड नीक लागै छै।
अच्छा, हुनको खटे नीक लागै छै।
हुं।
हुनको भैया खटे नीक लागैत छनि, तीसीके चटनी। हुं, की सब खाना बनेलहुँ हं।
घुमय फिरय ले नहि जाइ छी कतहु।
नै, नै जाइ छियै। ह
हम सब ते बड घूमे छी, राजगीर गेल छलौं हं, जगरनाथ जी गेल छलौं छलहुं हन। रामेश्वर गेल छलहुँ हन, पशुपतिनाथ गेल छलहुँ हन, काशी विश्वनाथ गेल छलहुँ हन।
नै हम तऽ नहि निकललहुं हेँ एखन।
अभीष्म गेल छलौँ हन।
अच्छा। हमसब नहि गेलहुँ हेन उमहर आब जायब। एखन बच्चा सभ पढ़ै छै ताहि दुआरे हमरा सबक नहि गेल भेल।
हुं।
हं त बच्चा सब त पैघ भऽ गेल हमर। हमर बच्चासभ पहिले दूसरामे पढैये। एं।
हम तऽ काशी विश्वनाथ नै गेल छलौँं हँ।
हुं हुं काशी विश्वनाथ गेल छी। हुं।
अच्छा। आ अथी जे ओतय जे इलाहाबादमे जे कुम्भ लागलै त गेल छलियै।
हँ गेल छलियै। लोक सब बड विचित्र छै बाप रे बाप हँ हँ हं बड लो करबेलकै, हमहु सब करबेलियै, हमरो सब के सासुर मे बड
हम तऽ नहि गेलियै, हमर ससुरे मरि गेलखिन।
ताहि दुआरे नहि गेलियै, अच्छा। हुं।
जे जायब से लास्ट वला कुम्भ मे मरि गेलखिन हमर ससुर।
हँ- हं
हूंउ
सैह
हमर बड़की दियादनी सब नियारने छलखिन, जे लास्टवला मे हम जेब। गेबो नय केल
अहाँ घर में सभ गोटे खा लेलथि खाना -पीना
हूं
नय
खराब नहि छलेन ओते, हँऽ खाइ छी।
अच्छा, पनीरके सब्जी तऽ वैहये पनीर के सब्जी हंऽ
बैगन के भुजिया बड़ टेस्टी छिय। हुंउ बैगन भुजिया बड़ सु्वदगर लगय छै खाय मे ऐखुनका।
हटे कऽ, हिंग तिंग के फोरन दऽ दै छिय तऽ बड नीक लागै भट्टा के भरुआ खेने छिय कि नहि।
हँ -हँ खेने छिय हँ खेने छिय भटटा के भरूआ रहय छय हँ -हँ हंऽ
सरिसों सब दऽ कऽ केना बनबै छिय।
बैगनके भरुआ की कहऽ सरसो लसुन मिरचाई सब मिलाक तरि लेलहुँ, तकर बाद रस देलहुँ एकटा काटि कऽ आ मसाला सब मिला क सेहो होय छै। हमरा सबके घरमे बेसी बैगनके अमीले दऽ कऽ नीक लागय छनि। कहै छथिन हमर साउस जे बैगन हँ -हँ फड़ै छै। कुम्हरौरी बनबय छीय हंऽ- हंऽ, कुम्हरोरी बनबय
नीक बनैया कुम्हरौरी, केना बनबय छिय।
कुम्हरोरी बनबै छिय, लेकिन नीके नहि बनय छय। आब बेसन सब नीक नहि न रहय छै, ताहि दुआरे नीक नहि बनय आ घसि कऽ पानिकेँ गारि देलहुँ, फेर ओकरा बेसन मिला कऽ खोट देलहु हींग देलहु और की, ऐना ही बनय
हमहु मुरौरी बड नीक लागे छै, बनेने छलिय हन, घेरा सजमेन सब में द देय छिय तऽ, बड़ सुउदगर होय छै।
हं
बिड़िया बनेने छलहुँं की नहि। हेलो
हँ हेलो बिरिया बनेने छलौह कि नेय। हँ- हँ बनेने छलौं बिरिया।
एखन आलू बिरिया के सब्जी बनबय छिय तऽ बर सु्वदगर होय छै।
हँ -हँ हँऽ पहिले जेका, टाइम नै रहे छै जखन कहियो काल के बना लेय छियै, बनेलक बना देवकी नैय हां अहाँ त बेसी पनीरे बनाबै छियै, कही यौ और अहाॅं त खाली पनीरे बनाबै छी, भुजीया सब त अहाँ घरमे खाइते नै यै कियौ।
हां
हमरा सबर के घर मे खाय छै, भुजीया कुम्हरौरी रो भुजिया सब बनल अखन बरसात में तीसी होइ य की नै अहाॅं सबके तीसी, हेलो।
तीसी कुटल बड्ड नीक रोटी सगे लागैय छैय, खाय मे
हां हां चटनी बनाके
हां धनिया दऽ दियौ मिर्ची दऽ दियौ जीर दऽ दियौ। ओकरा ऐना कुटि लिओ उखरिमे दऽ कऽ। बड़ सुवदगर लागै छै, खायमे आ तीसी के चटनियो बनैय छैय, बनेने छि
बनबै छियै, चटनी हां हां बनबै छियै।
तैय दै छियै, तीसी के चटनी मे
तीसीके चटनीमे पइन दऽ कऽ घोरि दैय छियै, नेबो गरि कऽ देलहुँ कच्चका मिर्चाई सरसो के तेल द कऽ तीसी के चटनी में की सब दै छियै। तीसी चटनीमे नेेबो, नून, मिरचाइ हरियरका
हां
दऽ कऽ आ घोरि देलहुँ प्याज काट क देलहुँ मेही आ सरसोके तेल देलऊ।
सुनै छियै, अहाँके चरौरियोके सब्जी बनब आ चरौड़ी के सब्जी हमरा सब के नै बनाबे य हमर बुच्ची गेल रहेए तऽ कहलक चाची के हाथ के सब्जी खेलियै चरौरी के से बड़ सुदगर छले। मम्मी एकदिन बनेमे कहलियै ठीक छैय, चाची से पुछबै केना बनायल जाइ छै। पापड़-तापड़ सब दऽ क बनेने रहैय चाची।
हां चरौड़ीके भुइज लेब आलू तील के डिब्बा और की कहै छै प्याज, लहसुन किआ बता देब केना बनबय छै चरौड़ी।
जा
आलू उबायलक रौद आलू सीन लेब आ ओहिमे की कहैय छै, प्याज लह हां प्याज लहसुन सब द कऽ चरौड़ी पापड़ भुइज त देबे मसाला सब देबे, हां।
अहाँके सुनैय छी ब्लाउजो-त्लाउजो सब सिबा आबैया।
हूॅं त काइल खुना दुगो ब्लाउज पठा देब सी देबय हां हां। हां पठा देब सी देब।
हूं
हूॅं
हमर बुच्ची कहय हले चाची के बड्ड लुइर छैय।
हूॅं
एक तिरवानी घाट जाइ छन एगो कुशेषर घाट जाइ
उंह
उम्
चल खैल नै भेल
खायते छी एखन तक बड़ सुअदगर लागै छै चाइट चाइट क खाय छी। पनीर बड नीक बनल
तरका बला खेनाइ य, के हमर पप्प दोस्त जकां अढाइ घण्टा स खाय छी, पैर वाला मशीन यै कि हाथ बला, हाथ बला बला मशीन य।
हाथ बला अच्छा कुर्तो तुरतो सिबै छियै की?
अंह
एं
कुर्तो तुरतो सब सिबै छियै, आहिरौबा बऽर के की दैतियै?
हैलो
समइध अत्त नै जाइ छैं तऽ जीन्स पेंट पहिर कऽ केहन लागतै? करै छथिन हरबाही आ जींस पेंट पहिर लै छथिन आ मुरेठा बाइन्ह लै छथिन हमरा नै निक लागै कहै छ बेटी क समैध ओत सासुर जाइ छै तऽ लोग धोती कुर्ता पहिर क जाइ छियै। दर्जी सब टेलर सब लंग सीयेतै तऽ बड पैसा लेतै। तऽ कहलियै एगो अहीं स सिया देतियै हुनका कनी ढ़ंगर कुर्ता
अच्छा दीय सी देब हम कुर्ता कुर्ता नै सीब लै आबैयै हमरा
आ हुनका एगो सी दियौ तहन तऽ कहलखिन जे देखबै नीक सीथिन तऽ हम अपन एगो बड़का भैय के सेहो
हुनकर भैय कहइ छैन बड़का जे हम पीरा कुर्ता सियैब समैध